हेलो।
हँ बोलिऔ।
हेलो।
बोलिऔ।
बोलियौ आवाज नहि जाइये।
हँ। की करै छियै।
अखन कहाँ किछो करै छियै। एखन तऽ बैठले छियै।
कतऽ छियै।
एखन कनि आयल छियै बाँधके तरफ।
कथी लए।
घुम
धान रोपै ले।
उएह पानि तानि खेतमे देखै लै।
हँ हँ।
बरखा कहाँ भेलै हमरा आरके ओतेक। बोरिंगसँ होइ छैय खेती।
त‌ऽ भललै।
हँ भेलै हन किछु बचल छैय।
ह ह।
अहाँ आरके भेललै रोपनी तोपनी आर।
हमरा आरके गाँम बाध दन्दनाइ छै रोपनी भऽ कऽ।
आरके रोप भऽ गेलै बरखा बढ़िआं भेला अहां आरके ने।
हुं।
हुं।
आओर गाँवमे नहि भेलै हन।
भेलैे। हमरा आर गाँवमे नहि होइ छैय बरसा। हमरा गाँवमे बुन्दा बून्दी होइ छैय बस भऽ गेलै।
हूँ। कोबै न
आइ।
औरत आर के खेले ले जटा जटी।
नेटवर्क प्रॉब्लम चलैयए कि यौ।
ओएमे जटा जटिन कहबै ने खेलै लए तब हयत बुन्नी।
हम जटा जटिन कहाँ खेलैत छी पहिले तऽ खेलबो करैत छलै रहए आब नहि खेलैत छैय।
तऽ कहबै ने खेलय लए तब ने खेलते।
आब पहिलुका लोकसभ छैय। आब तऽ नबका युगके नबका लोकसभ छैय तऽ ओसभ
की खेलते जटा जटिन।
हूँ।
लोकक काल छर छलै। हूॅं।
आ नहि खेले छै तहन होतौ।
बस बस। हू।
नहि खेलैए ने जटा जटिन। तब बेंग के पकड़ कऽ।
बेंग के पकड़ि कऽ।
हूं आ बिवाह कऽ देबै दुनी भऽ जायत।
ह। ई तऽ एगो नबका बात सुनू।
हूॅं।
सिखयके लेल मिलल ने।
हूॅं।
हूॅं।
त।
तऽब।
हँ।
कतऽ छियै घरेपर।
हूॅं।
काम काज आर भऽ गेलै।
हूँ।
किहाल।
हूँ धियापुता।
धिआपुता आर वेह पढ़ै लए गेलै हन।
हूॅं।
हूँ।
पढ़ल भऽ जेतै तऽ अंगनासँ कतो जाय नहि देबै।
हॅं। कहि लेट कऽ।
जे काम जे नहि हतै ओ बना देबै। हुं तऽ पेड़ा पर दौड़तै।
नहि नहि पेड़ा पर किया दोड़तेै‌। तब आओर सब कोइ ठीक छै न घरपर।
हूॅं।
हूॅं। अहाँके आर के ओन बाढ़ो एल हन कि।
नहि।
सुनै छी तऽ। पानी आबि रहल छै।
नहि जेहन। तऽ नेपाल से एलै हन तऽ ओह ने उएह तरफ ने। कमला नदी आर छै, तऽ भरतै आर तऽ ओनहि अहीके बाध दिस आयत अखन।
हमरा आर दिसा की अतै यौ। आब तऽ तेहन -तेहन बान्ध बैन्ह देलकै हन जे आब बाइढ़-ताइढ़ के सम्भावना कहाँ रहै छै।
कहियो टुटबे ने करतै।
हूँ पहिले तऽ होइ केनिओ होइ तऽ धराकऽ दबड़ टुटै आ सीधा पहुँच जाय। आब से नै ने होय छै। आब सरकार ओते परियोजना चला देलखिन जे आब मौसम एतअ छै जे गड़बड़ भएल जाय छै।
तेंए दुआरे माछो ओर नै खेना माछ वला जाय छै बेच
मोबाइल मे लोक नै लगने रहैऽ एक दिन टिप्पा गेलै।
देखियौ
बजियौ।
माछ वला जाय छै।
आंँय
माछ
हेलो
कहलो माछ वला जाय छै माछ वला। नहँ।
ओ माछ वला व्यापारी जा रहल छै हूँ कोन माछ छैय तऽ।
कहलौ की ओनी रज- रजवड़ा दिसन पोखर नै छेलै जे रजवाड़क लोक ओर भैंसी दुहैया।
हँ हँ।
उएह मे माछ गिरैने हेतै ने कोय। बांध सायद टुइट गेलैन कि पहिनुका पुल -पुल लगन आइब गेलैन मिल गेलैन।
ओ
तेंहन
माछ मे दखाइ छै।
नै मारै छै।
मारै छै।
मारेै हूँ।
उजाइ उठलै हन की
उजाइ उठलैन तखन मे देखियौ आहाँ मैर लिअ दू चैर गो।
हूँ हमहुँ पकड़ाबेै हेँ।
सिखबै कहिया तऽ नै पकड़ा आबैया तऽ।
हमरा नै सिखै के यए।
नय -नय सिखबै तब केना हेतै।
हमरा नै सिखैय के या नऽ
आँय
हमरा नै सिखै के या।
अच्छा नै सिखयके छै तऽ। ओतऽ मौसम केना यऽ अहाँ आर के
साँझ पैड़ गलै।
साँझ पैड़ गेलै। मौसम गरमो या बेसी
तऽ गर्मी छै नेैय।
हावा ओर नै बहैया हमरा आर के एम्हर तऽ बड़ गरमी दै छै बर्षो नै होय छै।
हवा नै बहै छै बिहैर बहेै
की केएल जेए।
एते गुमकल छै।
बिहैर बहइया।
हूँ।
बर्षए नै होय छै। की कर आँय हेलो आहाँ और गाँव मे लैन यए कि नैय। भोज हमे आ कतऽ खेबै भोज।
ओतैय।
आब भोजक बेर मे ना देखल जेतै भोज।
दऽ गेलै से
से आउ आब हम अथी आर
टाइम पर अऐबे नै केलै तऽ।
टाइम पर नै एलै।
टैम पर नै ने एलै ओ लेट के एलेै ने।
हूँ।
ठीक छै तऽ घुइम लिअ।
कतऽ
रखै छी - रखै छी।
हैय रखै छी। मम्मी छै गाम पर